पोइ
हैलो जय झूलेलाल, हरिओम। बढ़िया।
ॿियो, वांदा थी विया?
वांदा, करूं पिया कमु। ब्रेक वरितो आहे, फ़ोन लाइ।
अच्छा, अच्छा ईअं हा असांजो बि इअं ई पियो हले, त गॾु गॾु रोटी जी तैयारी
हा, फोन सही ॻाल्हि आहे। उहो कॾहिं कॾहिं आवाज़ न ईंदी आहे न त लॻे थो हिकु जॻह वेही करे किथे ॻाल्हायूं ऐं ब्रेक बि थी वञे।
हा थोरो रेस्ट खपे न ब्रेक
हा हा, हा, गर्मी आ। पहिरीं, पहिरीं मां ॾिठो किथे पई ए सी हले। त अॼु हली ॻाल्हाए।
अच्छा ईअं तव्हांजे हिते त गर्मी ॾाढी लॻंदी हूंदी?
हा उहोई न।
हा।
कोन, फैन कोने न हॉल में एसियूं ई आहिनि हाणे फैन लाइ कुछ जो जुगाड़ पिया गोलूं कि या त टॉवर फैन या कुछ। लॻायूं।
लॻाइण पवन था, न त सॼो ॾींहुं पोइ एसी में वेठो भी नथो थिए।
हा उहो ई न बंद करूं त गर्मी हलायूं था थधि।
हा पर सॼो ॾींहुं वेयो त पोइ हथ पैर सूर।
हा ऐं स्किन ड्राए थी थिए हा हा उहोई।
उहोई ॿी तकलीफ़ शुरू थी थी वञे।
हा उहोई न पैरनि मे सूर ऐं स्किन ड्राय थी वञे।
हा ॿियो ॻाल्हाइणु थियो कहिंसा सुबुह खां?
न सुबुह खां त कोन थियो आहे हींअर ई कीअं कयो आहे छुट्टी आहे त लेट ई उथ उथदां आहियूं पोइ उथी करे थोडो कम वम पोइ हीअंर थोडो फ्री आहिनि। हा, उएं ई छुट्टी आहे न स्कूल जी असांजी त।
हा।
हा मुहिंजा ॿार त वॾा थी विया आहिन स्कूल जी ख़बर ई कान पवंदी आ कॾहि छुटी आहे कॾहिं छा आहे टाइम छा आहे कुछ ख़बर काने।
हा, हूं। त मां त हुअं ई मोकिले करे सुमी रहंदी हुयसि। त उथंदी थोडो लेट थोरो रात जो हिते लेट ई था सुमूं असां।
असांजो बि हिकु ॾेढ त थी वेंदो आहे।
हा उहोई हा। पोइ ॾींहं जो असां कोन कोन सुमंदा आहियूं। कुछ न कुछ कम कढी वेठा हूंदा आहियूं। थोडो लेट ई सुबुह जो उथदा आहियूं।
अच्छा, मुहिंजो पाण सुबुह जो झटु सुबुह उथी वेंदी आह, ॾींहं जो पोइ निंड कंदी आहियां, अधु मुनो कलाक त खपे।
हा, सही, जंहिंजी जहिड़ी आदत।
हा, छोकी ॿार कान आन सुबुह जो पहिंजी योगा क्लास वग़ैरह हूंदी आह न।
अच्छा, सही आ। त ऑनलाइन कंदा आहियो यां किथे वेंदा आहियो?
कान कंदी आ, मां ऑफलाइन कंदी आहियां।
ऑफलाइन अच्छा अ हुते।
क्लास थींदी ज्यादा आदत उहोई पयल आ।
हा सही अ।
पोणे सते ताईं त पोइ बस। वेंदा आहियूं त पोइ अचूं वरी उहे ई।
हा, हि हिक कलाक हुते करण जो अ च वञण जो टाइम उह बि आह न।
हा अचण जे पासे ई आहे न पंज मिंट में वेंदा हली आयूं, हिते पासे ई आह।
अच्छा, अच्छा तॾहिं बि कार त खणनी थी पवे। गर्मी एतिरी आहे की पंध
न हू त आहे त वञिणो त गाॾी में ई पए तो
हा, हा भई पार्किंग करो अचो हा उहोई। ह हिते त उ ई ॻाल्ह आह, की हा। ऐं हैबिट थी थी वञे न आदत थी थी वञे त
हा छॾंदा आह, छॾंदी आहियां ॿ टे् महीना तॾहिं मुहिंजी वधीक हालत
हा उई, मां हीअं सभु छॾे ॾिनो आहे, हा पोइ त तव्हांखे करिणो ई
त पोइ वधीक थी वेंदो आ, त पोह बस
हिते आई आयां, कुझु नथी करां, ई घर जे वजह सां सॼो
हा हिकु भेरो ठही वेंदो त पोइ बसि पो फ्री
ठई त वियो आ, पर सेटिंग हाणे आल आलसी थी विया आहियूं।
कम बि वधीक थो थिए उह।
हा अॼु आख़िरी अ त कमु कढियो आहे, इलेक्ट्रीशन आयो आहे, ॾिसूं कंपलीट करे थो वञे।
हा, हा, न पर घर में त कम पियो हलंदो आहे, भले हिकु भेरो कंपलीट कंदा वरी कुझु थोड़े ॾींहंनि खां पोंइ, हा रहण खां पोइ ख़बर थी पए।
ही स्विच नथो हले, हिते सही नथो, हिते ज़रूरत आहे स्विच जी।
हा उ सभु धीरे, धीरे, धीरे, धीरे ख़बर पवंदी आह, हु कमु पियो हलंदो आह। घर में असांजा साल थी वया न घर में वेठायूं तॾहिं बि कॾहिं कुझु तो निकिरे कमु, कॾहिं
हा, हा, हा, उई त उई न हु, हुनखे असां चयसि चारि, पंॼ ॾींहं खां पोइ अचुस त सॼे असां चेक कई कयू, किथे छा आहे।
हा, न सही आ न, अच्छा।
किथे हू स्विच हलनि न पिया। हे कनेक्शन हुन फिट ई न कयो आहे, हीअ त हाणे, हु, ओ हीे ओ ही।
धीरे धीरे ई ख़बर पवंदी आहे हिकदमि पवंदी कोन्हे, घणो करे त कमु ख़तमु थींदो पोइ ॾिसण ईंदो आहे,, ही रएजी व्यो, ओ रएजी व्यो।
उहो ई सही ॻाल आहे, ऐ तायलू वायलू वारा वियाहली हाणे ॾिसण पियो अजे, कुंड में कोन लॻियल थनि। कुंड में, कुंड में पुटी कोन कयल थनि मतलब हांणे पियो ॾिसणु अचे।
हा उहो ई सभु धीरे -धीरे
थी वई आहे त हाणे ॾिसण पियो अचे सब।
उहा ई दिकक़त आहे, बिल्कुलु ध्यानु रखिणो थो पए।
हम छा ठायो? रोटी ऑलमोस्ट ठही वई आहे, अॼु हुनखे कुके चयो, फ्रूट पियो ठाहे। असां ॿिया
अच्छा, हा सही आहे न, इयो बि ज़रूरी आहे।
हा जेके हुनखे ईंदी अथनिस न असांजे वांगुरु भाॼी उहो ई चवंदा आहियूं। बाक़ी इय पो असांजा ॿार नथा खाइन।
हा उ बि सही आहे।
अ हा, नूंहं, हा। वई नूह पुट वया आहिन, हुन नूंह पुट के कंहिंजे हथ जी न थी वणे, हू वियो आहे त असां चयो अॼु तूं ठाहे।
अच्छा
ह हा, ह, उह कोन खाईंदो आहे, उह खा हिकु गिरहो खाई करे ॿुधाए लाईंदो हे तहां कोन ठाही आहे।
सही आहे ना, हून घर में रही ॾिसी, ख़ुद खे ठाइणी ईंदी हूंदी न, तॾहिं हुनखे एतिरो
हा -हा, उ त कोर्स कयल थस न।
हा उहो ई चआं थी, हुन अगर ठायंण ईंदी न, त हुनखे ख़बर पवंदी आहे। पो ख़बर पइजी वेंदी आ हुननि खे।
हा बचपन सां जेको खाधलु आहे त ॿारनि खे टेस्ट त ख़बर आहे।
हा, हो त सही आहे।
तांजे ॿारनि खे घर जी रोटी पसंदि आ या ॿाहिरी?
न, खाईंदा आहिन मुंहिंजा ॿार त भाॼियूं बि सभु खाईंदा आहिन, भिंडी, करेला सभु जेके को बि ठाहियां खाईंदा आहिन पर हाणे छा वॾा थी विया आहिन न त जिम जे हिसाब सां रोटी खाइन। प्रोटीन खपे सॼो ॾींहुं, प्रोटीन में खप पे सोया, पनीर, अंडा इहे सभु खप त पो टई ॼणा, मुहिंजो घोट भी त मुंजा पुट भी
अच्छा त वधीक असांजे वटि बि आ तीवंण ई सभु ठईंदो आ चिकन- विकन।
न मां चिकन घर में कान ठाहींदी आहियां। चिकन मिलंदो आ, छोकी ॿार नंढो खाईंदो कोन्हे, वॾो ॿाहिरि जो खाईंदो आ। घर जो वणंदो ई कोन तसि हुनखे के एफ‌ सी ई या कुछ ड्राए हुजेव त ठीकु आ, हे भाॼी वाॼी कान वणेसि।
अंडा खाईंदा आहिन।
हा अंडो नंडो खाई, मां त कुछ बि कोन खाईंदी आहियां। पो हिननि लाइ न मां बिल्कुलु अंडो बि कान खाईंदी आहियां। पो हिननि लाइ पई ठाहींदी आहियां रोज़ु अंडा बॉयल थींदा आहिनि। रोज़ सोया ठवंदी आ। हिकिड़ी भाॼ कमु कोन थींदो आये। हिननि अंडो त रोज़ सोया खपेसि यां सोया जी भाॼी ठाहे ॾियांस। या सोयाजी मां चिलो पचाए ॾियांस। हा हिते वञे पयो न घर जे हेठि ई आहे।
हा हा हो बिगेस्ट हा हा हुते ई आ न हा हो त हा हू ॾाढो सुठो आहे हुनजा ट्रेनर ॾाढा सुठा आहिनि हा। मां पहिरीं पहिरी हुते ई जॉइन कई हुई हू ॾाढी सुठी हुन जा ट्रेनर ॾाढा सुठा आहिनि।
हा त मुंहिंजो घोटु बि वेंदो आहे सुबुह जो मुंहिंजो घोटु वञे पो ॾींहं जो हिअ वञे। त हाणे सोया बि रोज़ खा थवे। कॾहिं भाॼी ठहे सोया जी कॾहिं चिला ठवनि।
अच्छा, हा सही आ। मुंहिंजी ॾेराणी ही हुई बी चयो न हुन ॾींहं मूखे भाॼी मोकिल्यईं त मां चयो ॾाढी सुठी ही हुई लौकी जा कोफ़्ता न न हूअ सोया जा कोफ़्ता हुन जा ॾाढा सुठा हुवा।
हा त हिनखे बि हाणे बसि राति जो अंडा बॉइल खपनि ॾीअं जो सोया खपे। पो जिम जे हिसाब सां प्रोटीन जी रोटी खपे।
हा सही आहे उहो लॻे थो न असां हेतिरी मेहिनत था करूं त
हा पो मां कोन खाईंदी आहियां सोया पो ॿ भाॼियूं ठवंदीयूं ठवंदीयूं आहिनि। छो थाइरॉइड में कोन्ह खाइबी आहे न, त मां कान खाईंदी आहियां।
अऊं, त तव्हां गोभी बि न खाईंदा हूंदा??
गोभी बॉइल करे पो ठाहींदी आहियां सॼो, कड़क करे। पो ठाहियां कची गोभी इअं न खाई सघां हां।
हा हा मतलबु गोभी जी भाॼी ईंय अच्छा ठहियलु ठहियलु खाई था सघो ईंय?
बी‌ करे पो ठ ठाईंदी आहियां भाॼी, ईअं हिकदमि डायरेक्ट ठहियल न खाई सघंदी आं।
हा पर हिते जी गोभी उहे बि ॻरंदी ई कोन्हे।
न उहो ई त पो हाणे छा कजे पो हिन करे बॉइल कंदी आहियां।
हूअं बि थोड़ो गरम पाणी में विझी लूण विझी थोरी देर रख खे चवंदी आ न पो, ओट
हा, पो आलू वालू विझंदा आहियूं त रोटी खाई वठंदा आहियूं। हाणे छा कजे? रोज़ रोज़ सेम सेम भाॼी बि नथी खादी ते छा कजे?
हा तव्हां वटि त उहें पर ऑप्शन तव न असां वट त लिमिटेड भाॼियूं ता खाइनि टे चार। टे वधीक, चड़न जी दाल चवणा अं बेसन
मुंहिंजे वरी हे सभु घोटु खे वणंदी आहे।
पर ही भाॼी ते ऐं जीजाजी वरी बि कुछ न कुछ थोडो़ खाइ छॾंदा साई भाॼी मतलब उअ तू वारी एसी भाॼी कोन्ह थींदी आहे। सरसो, वाङण, हू खाईंदा बाक़ी भाॼियूं त नालो ई न आलू
न मुंहिंजो सभु खाइन भिंडी करेला सभ ठाहींदी आहियां मां सभ खाईंदा आहिनि। हा।
लॉकी वॉकी वारे बि कॾे कु खाए छंॾीदा बाक़ी त भिंडी त माॻेंई न। मुंहिंजी ससु हुई त भिंडी ठाहींदी हुई। बसि या मुंहिंजो पुट ईंदो आहे पो भिंडी ठहंदी आहे।
हलो, ॾह मिंट थी विया पो वरी ॻाल्हायूं।
कल मां कंहिंखां ॻाल्हाए हूअ चयो ॿारहां मिंट पूरा कयो त अलाए
न रिया त घड़ी घड़ी चईं पिए ॾह मिंट ॾह मिंट तॾहिं तव्हांखे करणो त भले कयो वापस‌ मां फ्री आहियां हिन हा। ठीक आ भले तव्हां लॻाए, हा हा।
हाव।